हेलो
हलो- हलो हेलो
हेलो -हलो ठीक छैै, आहाँ थीक छी!
हँ -हँ हमहूँ ठीक छी, हँ हमहुँ ठीक छी, ओर खेनाई
की कह नैह आय उपास छै।
आइ कथि के उपास
आइ सत्रह तारीख छै ने आइ सक्रैत छै न। तऽ गाँवमे भगवान के पूजा छियै। हँ अहाँके भऽ गेल खेनाई
हँ- हँ अहाँ गाँवेमे रहै छियै कि कतय बाहर रहै छियै।
नहि हम गांवेमे रहै छिये।
अच्छा कोन गांव घर अय
हमर घोर
आँ
चौड़ी
अच्छा -अच्छा तऽ चौरी तऽ अन्तिके तऽ अहाँ चिन्हैत हेबनि
नैय हम नइ चिन्है छियै अहाँ चिन्है छियै। हेलो
हँ कयो
अहाँ चिन्है छिअइ यौ?
हँ हम चिनहै छिअनि अवन्ती के।
अच्छा।
आओर, आओर खेनाइ पिनाइ भ गेल? आओर जे छै ने खेनाइ त नै भेल हन?
की सब बनेलौं हँ?
आइ संक्रांति छियै त जे छै से अहाँके अति छै।
बाप रे बा यौ आब सावन चहरि गेलै।
ओहो त आब एकरा हम फेकबै नै?
तैयो खा लिअ धो क खा लिअ की करब?
कहिया सं श्रावण चढ़लैया?
आइए सं।
कोनो बात नै छै, आब आइ भरि खाके अनजानमे नै धारल जाइ छै। आइ भैर खा तकर बाद नै नै हमरा नै बुझल रहा।
हुं आइए सं चहरलैया सावन, आइ संक्रांति जेना जे संक्राति हिसाब सं करतै ने तकर सबक आब जे सोम एतै तक र सबके सोम हेतै आ जे पूर्णिमा हिसाब स करतै ओकर सबके तीन तारीख स हेतै सोम।
हं-हं त हम सब अहाँके तीन तारीख स मानै छियैन।
अच्छा आ जहिया सं साबन खतम हेतै तहिया खेबै कहियासं नॉनवेज संक्रांति ति हिसाबसं?
न नै अथीके हिसाबसं ओ तीन तारीख वला हिसाबसं।
अच्छा तहन त एखन बड्ड टाइम ऐ अहाँके खा मे, खाइत रहू तीन तारीख तक। उनतीस तारीख क पूर्णिमा छै, तै के बादसं
हे ए
अहाँ सावनमे खाइ छी?
हँ हम खाइ छी, सब चीज खाइ छी।
ओ
एहन किछ नै अछि जे हम, किए त हम बैचलर रहै छी।
अच्छा।
ओनाहितो जे छै से अहाँके, नै खाएब त फेर काज केना हैत कैल।
हुं-हुं, हं नीक करै छी।
त वैह जे अछि आओर जे छै से आहाॅंके ककरो घर मे धान तान तहन एखन त रोपाएत हैत?
नै पता धान तान बड्ड रोपाइ छै। ततेक पानि होइ छै ने दिन सं राति तक लोक धाने रोपै छै।
ओह हो हो, आओर छठिमे जे छै से प्लान अछि कि ओ आ छठिमे प्लान ऐ कि नै गाँव जाइके?
हम त गाँवेमे रहै छिअइ त हम कत जेबै?
अच्छा, अच्छा गावेंमे रहै छियै ओ तखन त छठिके अहाँ सब तैयारी करैत हैब?
हा गाँवमे बड़ नीक लागे छै छठि। अहाँ ऐबे कि नै?
हं हम त एबे करबै
हं
छइठ मऽ अहाँकऽ हम हर बेर अबै छीयै।
अच्छा, बड नीक लागै छै छठि
जतेक आदमी छैथ। बउऐल ब अथि, जतेक बउआ ढहना कऽ सब अहाँ के ओहिमे एबे टा करताह।
हां बड नीक लागै छै छैठ।
हां अपन सबके
छइठ, दीपावली, होली अय सब मे न गांवे मे नीक लागै छय।
हूँ- हूँ
कतेक अहाँ के एबो ने करै छथि।
कथी।
कतेक आदमी अहांके दिल्ली, बंबई सऽ नहि अबै छैथ जे ट्रेन मे टिकटो ने भेटै या, आ दोसर जे छे से किरायो के चक्कर भ जाइ छैन।
जेकरा आबऽ के होइ छय से ऐबे करै छय।
अच्छा -अच्छा
जकरा टिकट भेटल पहिले से आइब गेल, जकरा नहि भेटल से दोसर साल ऐते ओर की करतें।
नहि कतेक आदमी अहाँ के बुझै छय ने, हमरा गाँव सब मे तऽ कहता जे अहाँ के अखन कर्जा के तौर मे छी, हूं कर्जा के तौर में छी।
बुझलियै।
हूं
सब जे छय से अहाँ के, गांव में पाइन होइए कि नहिं अखन।
बड पाइन होय छय गांव में।
अच्छा पाइन होइ यऽ, तखन त ठीक छय गाँव के नीक
हूं आ गाँव मे माछ जे भेटै छय, बाप रे बा
हँ-हँ-हँ
ह यो अहाँ सब जे अखन रहतियै त बहुत मांछ खेतिये, जेना कि अहाँ सब सावन मे खाय छियै।
अच्छा हँ अखन सस्ता हो गेल हैत गाँव मे
बड सस्ता छे आ अबे छय न बिकैयल लैं, भोर साँझ अबै छय सब रंगग के माछ एतेक सुन्दर सुन्दर रहै छय, अंडा वाला माछ सब रहै छय।
देखे छिये ने हेते एखुन त अहिं में ट्रेन पक कर क गाँव आइब जैब।
मांछ खाय दुआरे।
और कि।
हँ
हमरा सबके तऽ जे छय से कतौ। एक थारी भोजन के जोगार भ गेल पहुँच गेलहुँ नऽ।
हां नहि सही मे माछ बड भेटे छय।
हँ से सब बात अइछ। अब त अहाँ के जन्माष्टमी सेहो आइब गेल नजदीक।
हँ जन्माष्टमी सेहो छियै।
त ओहि मे जे अथि कहिया खुट्टा खुअथ जे त भगवान के जे ओ अथि सब गड़ेतैन ने।
हँ।
उँ।
ब्रह्म स्थानमे जे होइ छै।
हूँ हूं कृष्ण पू कृष्ण पूजा नहि आब देखने छियै?
हँं यौ बड नीक होइ छै।
हँ, जाहिमे अहाँके नन्द महर बाबा बनै छथिन भोलबा बाबा बनै छथिन।
बडे नीक नीक भगवान बनै छथिन।
ओहि मे के सब
ऐं यौअहाँ अपनेसँ खाना बना लै छियै।
हँ बना लै छियै।
हं, सभ चीज बना लै छियै कि बस अण्डे भात आबैये बनब।
नहि नहि दालि भात पाँचं रंगके तरकारी।
हुं बुझलियै, तकर बाद जे छै से अहांके। सबका तेअथि केने छियै अहाँके खेनाइ बनेनाइ सिखने छियै, दिल्ली गेलियै हिट क गेलियै पंजाब एलियै ह बुझलियै।
हेलो।
हँ जतऽ जतऽ गेलियै सौंसे हिट कऽ गेलियै खेनाइ बनबै मे बुझलियै।
हूं अहां अपन माँ के खुआबै छियै कि नहि कहियो बना क हिट जे कऽ गेलियै जतऽ ततऽ।
की कहलहु।
हेलो। अहाँ अपन माँ के खुआबै छियै कि नहि बना कऽ गाम जाय छियै तऽ।
नहि नहि ओ सभ नहि खाइत छथि अहाँके ईसभ नॉनवेज।
नहि तऽ अहिना खुआबै छियै कि नहि नॉनवेज छोड़ि कऽ।
से अहाँके अपन मोन रहल तऽ बनेलहु नहि मोन रहल तऽ बुझले गाँव मे स्वभना।
तऽ अहाँ अपन हाथ के माँ के सब्जी खुएलियै हेँ कि नहि हीट वला।
हीट बनबै छियै त गैस बढ़ जाइ छै, गाँवके आदमी के तेल सला नहि ने खेतीन बेसी।
बुझलियै जतेक हँ हुनका मोन खराब रहैत छनि, जतेक आदमीकेँ खुएब सभ ओ अहाँके हिट कर जाइ छथिन। बुझलियै।
हूं।
ओर अहाँके बौआ ठीक छैथ।
हमरा बौआ कहाँ अछि।
अच्छा बौआ नहि मतलब एखन बियाह नहि भेलै कुटुमैती।
हँ एखन कुटमतिये भेले छह महीना भेबे करले।
हअम। ओ तखन तऽ जे छै से अहाँके मधुश्रावणी अहूँके पूजअ पड़त।
हँ हमरो हैत।
अच्छा- अच्छा, ओहिमे जे छै से अहाँ के बादाम सेहो
केला। बादाम भेटैत छै ओ खेरही फुला के भेट
हँ हमर कनियां अहाँके काज ताज कऽ लेलक बुझलियै। एखन फरिये हेतैथ घर पर बस हँ कनिआ हमर बिआ भऽ गेलै। एखन ओहो काज ताज कऽ कऽ बैसल हेतै घर पर।
हँ हॅं।
हँ।
कनिआँ से अहाँ केए बेररके बात करै छियै भरि दिनमे
हमरा मेन गप टेम तऽ बताय रहैया ने कियात अहाँके जे छै से ऑफिस जे छै आहां के रहेया, ओहि मे जे छै खुद ु के कनि बहुत जादा हमरा तऽ सेकें्ड के जे छै से वैल्यू हम करै छियै ने।
हँ।
ह्म।
तऽ अहाँ गाँव कतेक दिन लए जाइ छियै एतऽसँ जे जाइ छियै तऽ।
उएह दू दिन एक दिन केै हमरा प्रैंक
हूं।
हमर जे छै से अहाँके टिकट बनल रहल दू दिन एक दिन रुकलहुँ।
अहाँ के अ की कहे छै अहाँ के ऑफिस के तरफ से टिकट भेटय या की आहाँ अपने बनबै छियै।
नहि त ऑफिसके तरफसँ जे छै सेह न किछ भेटेयऽ। आओर जे छै से अहाँके दू दिन के मालिक
आर अहाँ खाना खा रहल छीयै की अहाँके मुंह मे ना पूरा भरल अय, पाइन पी लियऽ नै तऽ सड़ेक- तरैक जैत।
ओ हँ -हँ- हँ ठीके कहलौं, हूं। हू।
बड्ड लेट खाइ छियै यौ अहाँसभ।
हँ हॅं।
आंइयो बाहरके लोक कहांदन बड्ड लेट- लेट खाइ छै, गाँवमे तऽ सवेरे नहा आउ आ आठ नो बजे तक खेनाइ खा लिअ। दस बजे तक खेनाइ- तेनाइ खा कऽ सुइत रहू।
गाँवमे इएह सभ काजे होइत छै ने अहाँके भोजन केलथि आराम केलथि कोनो आमक गाछ तोर मे बैस गेलैथ बुझल ह हँ हँ कहियौ।
आम के सीजन छै ने ताहि दुआरे आम स्लमे बैसल रहैत छै।
आमके तौरमे बैसि गेलथि आओर सभक निन्दास सभ अपन चालू कयेलथि
नहि एहन नहि किछु होइ छै गाँवमे के तऽ देखे छियै कतेक मोन लागे छै अहाँ तऽ। एके दू दिन ला आबे छि तऽ अहाँ एब तो आम के गाछी मे एतेक नीक लगै छै। कचका आम के अहाँ झक्का बना क खाउ मून अथी मसाला सब द क
हम जे छै से इंडिया में कम रहै छियै नै, ओ टाॅप कंट्री बेस
अहाँ कतऽ रहै छियै विदेशमे।
आ हॅं। हेलो।
हेलो।
हम अहाँके हेलो आवाज नहिजाय छै
हँ आबै आवाज गाछी मे एतेक मोन लागे छै ने। पिकनिक जेग रहे छै कतेक नीक लागे छै राति खन
आहा हा हा हा ओ तऽ हमरा याद अछि किया तऽ हँ हँ एक बेर गेल रहियै। एक बेर गेल रहियै ने तऽ हमसब जे छै से ओहिके गाँंव में जे छै से लड़का सब छलै तऽ सब आहाॅ के भायजी अभियो, भायजी अभियो, कहलियै चल आय खाय छी। एतेक नीक टेस्ट खेनाय के हौया, जे नहि पूछू किया तऽ हमरा हमरा जे छै से अहाँ के बेसी
ओए मे ने पइनो सन के खाना न बड नीक लागे छै, बहुत नीक लगै छै, आ मेन जे सब साथ एतै बना कऽ खाय छीयै न सब
मेन गप्प छै हमरा सबके देखियौ जे सब अहाँके ड्यूटी करैय छैथि, हुनका सबके टेम कत, आब हउए आय एतऽ छीय, काल्हि अहाँके निकल जेबय कही यू एस ए, फेर आब दस फेन करैय यू एस ए मे, अमेरिका मे, फेर जे छै से आय दिल्ली एबे फेर अहाँके पूर्णिया निकलि जेबै तऽ हमरा सबके